हेलो
हँ कीसब समाचार यै।
ठीक या अपन कहू?
जाइयै आवाज? हँ हँ जाइयै न आवा बाजाब अपनो बढ़िआँ यऽ?
हँ- हँ
आँ खाना पीना सब भऽ गेल? किछ नहि हम तऽ बैसल रही ए खन अहिना हँ हमरो भऽ गेल हमहुँ खा पीक कऽ अहिना बैसले रही एखन। आवाज लागैए कनी डिस्टर्ब होइए, हँ बाबू
नेटवर्क के कारण
अ हँ-हँ अखन बारिशो सबके ने मौसम हँ अहाँके तऽ बढ़िआँस आबैया लेकिन हमरा लागैया छै, जे हमर बात अहाँके दू बेर जाइए या फेर कनि लेट लेट जाइए।
हँ ओ नेटवर्क के कारण दू बेर रिटर्न होइ या।
अच्छा हँ बाबू तऽ सुतल यए एखन आब, बारिश कतेक होइ छै, बारिश सबके दुआरे कनि दिक्कत करै छै, हँ कीसब खेलियै खाना?
दायल, चावल, सब्जी
अच्छा हँ गाम घरमे तऽ दायले चावल सब दिनकऽ बनैया।
हँ-हँ ई बात तऽ छै।
हँ हम तऽ खेलहुँ रोटी, सब्जी, भुजियासब। हां मुदा हँ रायतकऽ हम बनबै छी चावल दिनकऽ बनबै छी हम रोटी। किया तऽ हहां अहाँके भैया के टिफिन दय छी ने, तऽ टिफिन मे तऽ चावल सही न‌इ लागै लगै छै ह तैं लक‌अ रोटी सब देलौ। हँ तैं रोटी देलहुँ आ राइतकऽ अपन चावल तावल बनेलहुँ। तै मे आइ तऽ हम हँ आइ
ओना बाहरमे तऽ अधिकांश, ओना बाहरमे अधिकांश दिन क रोटीए बनै छै।
बनैय छै, हँ से अहाँ ठीके कहलियै दिनक लोक बेसी किया तऽ सब काम धन्धा वला लोक रहैत छथि थिन न तऽ दिनक अपन कामपर गेल तऽ लोग रोटीए सब लऽ कऽ गेल बेसी। आ राइते क लोग अपन चावल खेलक तै और
की लंच में चावल देय में अच्छा न‌इ लागे छौ? हुं
होइ छै, ह वाहा बात होइ छै आ चावल दैयौ देबै ने त चायर गोटा के बीच में खाइ छैथ छथिन तऽ फेर कनी खराब लागै छै, बढ़िआँ न‌इ लागल।
हाँ न‌इ अच्छा लागै छै हँ।
न‌इ अच्छा लागैय छै। हाँ माँ पपा सब, हँ माँ पपा सब ठीक छथिन? कहलौ माँ पप्पा सब ठीक छथिन न? हँ हमरोसब ठीक यए। हँ हँ हमरो सब ठीक छैन, हँ बाबुओ ठीक यए बदमाश बहुत तिया बाबु, हम बहुत अखन सुत सुतैय ला न‌इ चाहै छै दिन क बुझलियै? एखन कतेक माइर पीटक, हँ एखन कतेक डाँट कहलियै जब ओ कनाब ने कनि कानैत रहत, तब कानैत -कानैत तब बोतलमे दूध कए कऽ देब त कनी सुतत ओ ह ऐ लक‌अ ओकरा सुतेलहुँ तखन कहलहुँ बैसि कऽ कनि सब गोटास गप्पशप्प कऽ ली।
हाँ
हँ तैं ल कऽ आरो सब कही?
रीचा ब रीचा ही हमरो बतेलकै अहा के बारे मे
अच्छा बतेलक?
हूं
हँ हमरा कहलखिन जे भाभी अहाँ बात कऽ लिअ से अहूँके ननैदे लागत।
हँ हमरो कहलकै भाभी लगतौ बात क लियै।
हँ तैं हम कहलियै कोनो बात न‌इ मैसेज क‌ऐ लै छियै जल्दीस। किया तऽ हमरो न बेसी समय न‌इ बैच पाबैय, दुपहरियेके समय एकटा होइ छै जे ई शादी- शुदा सबके कनिटा चेन भेटैए।
हँ ताहिमे बच्चा सब के लायक तऽ कनिटा और दिक्कत भए जाइ छै।
हँ कनिटा न‌इ अइ बहुत दिक्कत भऽ जाइ छै। उं आरो कहियौ? एखन त साउन साओन सँ पहिले पानि तानि परे लागल एबरी मास
हँ पहिनैहे शुरू छै, अभी त एत बहुत
पहिलेसँ हँ तें त कहलहुँ अबरी साउन अपन छाप पहिले देखबैत छथिन आब कि जाने गेलियै साउनमे पड़तै कि नै
पड़तै- पड़तै।
हँ एखन देखियौ ने आइ हमरा दिस त धूपो या आ पानिओ पड़ैएा रौदो उगल या बराबर आ सङ्गमे पाइनो परैया।
नै एत रौदा नहि उगलै या बस पानी बस पानी।
नै ऐठ रौदो उगल छै समझे नै आबै कपड़ा खिंचक राखल छै छत पर दै आएब आ जे रौद रहत। जा नीचाँ आएब ता पाइन पर लागत तब फेर दौड़क उठबेब।
हें कपड़ा सब नै सुखै छै जल्दी।
हमरा त बच्चा लएक और बेसी कपड़ा भ जाइ छै। एकरा लए क कपड़ा जे बेसी हँ। कपड़ा बेसी भ जाइ छै से बड समस्या पाइन परत त मोन त बड़ लागै छै। पाइन परैया मौसम कनि ठण्डा क दैया मगर। दिक्कत भ जाइ छै कनि कपड़ा लत्ता सुखैमे।
अभी गर्मी कते केने रहै।
हँ गर्मी केने रहै बहुत तकर बाद पाइन पड़ल त कनि तैं त कहलौं मोन त कनी नीक लागै छै पानि। परलाक बाद। आब त सोमवारियो सब आबैए अहाँक साउन।
तीन तारिख सं त शुरु छैै।
ह केए टा लगलैए य सोमवारी ऐ बी चारिटा कि पाँचटा अच्छा एबी चाइरे टा यै। अच्छा तहन मधुश्रावणी त सुनै छियै तीने सं। अच्छा संक्राते स हँ बहुत बहुत रास मानय छथिन संक्रांत त अहाँक काइल रहि न काइल। कि परसू रहय संक्रांत।
परसू रीहे।
हेलो परसू रहै हँ तें काइल की परसू म। किए त हमर माँ कहलखिन रहए जे संक्राइतो छियै।
ओ
माँ करै छथिन उपास बहुत रास त करै छै न संक्राइतके उपास।
हँ हँ हँ।
हँ एइ लेल हँ बहुत लोग मानै छै जेनाकि जेठमे अपना सभके जेना बैगन नै खाइ छै लोक जेठमे महिला बैगन नै खाइ छथिन त बहुत लोग पहिले स सँ। संक्राइते स हँ संक्राइते स बहुत लोग मानि लेलक आ बहुत लोग पूर्णिमा स मानै छै।
आब जेना अपना सब करबै त पूर्णिमा स भ गेल।
हँ अपना सबके त सावन भेल पूर्णिमेस मनाएत किए त पूर्णिमा त अहाँके दू क हैत सैद।
नै उनतीस क छियै।
ह हँ हँ उनतीसक पूर्णिमा छै दू क त शायद नहाय खाय हैत हैत मधुश्रावणीके।
हँ हँ हँ ह।
हँ दू क हे हैत हमरा कनी ध्यानमे नै रहए। तै ल क
ह हमरा सबके फूल सब तोरै के जाइके रहै छै न तें पता राखै छि।
अच्छा बगलमे यऽ मधुश्रावणी की?
हँ एगो छै दूटा छै ओनाॅं।
अच्छा। हँ मोन तऽ बड लागैत छै हम तऽ खैर डेढ़ मांस पुजलहुँ यए मधुश्रावणी।
अच्छा मलेमांसके कारण ने।
हँ हम जहिया पुजलहुँ ने ओहि बेर मोलेमास लागल रऽह त हमरा तऽ कनि बेसिए मोन लागि गेल। घूमय फिरय मे हँ घूमय तेंत कहलहुॅं घूमय फिरयमे आ फूल तोड़यमे तऽ बड् मोन लागल लेकिन जखन अरवा खा पड़लऽ। तखन तऽ कनी हँ अरबा लेकिन हम तऽ पूरा नहि खेलहुॅँ रहऽ हँ आधा आ जेना कि मलेमासवला भेल रहए ने तिथि ओहिमे हम खेलहुँ रहए सेन्धा नमक। आ ईवला जे भेल रहए बढ़ियमका दिनमे एहिमे हम खेलहुँ रहए हाॅं एहिमे खेलहुँ रहऽ अरबा एहि लऽ कऽ कनि हमरा राहत भेल हँ। तऽ
नहि तऽ बाप रे हालत खराब भए जेतीयै।
भए जाइ छै कि तैयो भए जाइ छै। सिन्धो नमकमे तऽज नहि लागैत छै एको रत्ती सिन्धो नमक खेबै नऽ आहाॅं तैइयो अहाँक कमजोरी भऽए जाऽयत। तेॅं तब ते बढ़ियाॅं ये आहाॅं सबकऽ मऽनो लाग गत फेर। हाॅं बहुत उन्नह भऽ जायत छै की आ जेकरा खायल जाय ने तकरा तैयो किछु नय होयत छै। हमरा सब क दुध दही नै खायल जाईत छै।
हू।
तैँ हमरासभके तऽ बहुत भीड़ पड़ि गेल रहए।
हुं ताहि मे ओते-ओते दिन।
बहुत दिन भए गेलय‌ रहऽ। ई ओहि बीच रहै स्नातक वला ओ परीक्षो चलै रहऽ तऽ आओर हमरा नहिरासँ सहरसा आबय पड़ैत रहए ओतयसँ रोज जाय पड़ैत रहए तऽ कनि बेसी भीड़ भऽ जाइत रहै हमरा।
हँ।
कहियौ तऽ बुझियौ पहिलुक हँ पहिलुकमऽ जे हमरा दसे बजेसँ परीक्षा ठा रहै ओहिया तऽ बुझियौ जे हमरा छऐ बजे कखकहनी कऽ बजा कऽ पुजऽ पड़ैय रहैय सबेरे स सबेरे उठियौ सबचीज करियौ कऽथो सुनैमे तऽ हँ कथो सुनयमे ने एक डेढ़ घण्टा लागि एक डेढ़ घण्टा तऽ कथे सुन म लागि जाइ छै फेर गौर पूजियौ फेर विषहराके पूजा करियौ बहुत नेॅं विध व्यवहार होइत छै अपनासभके मिथिलामे।
हाॅं हुं।
हँ एहि लऽ कऽ बहुत बेसी भीड़ भए जाइत छै।
एक्जाम के साथ-साथ।
हँ परीक्षाके साथ-साथ तऽ बहुत बेसी भऽ जाइत रहै। तैँ लेकिन कहुना कऽ कऽ पार लागि गेल आ ताहिमे आ सबसऽ बेसी जे ओ टेमी पऽरय ओकर तऽ डोड़सऽ हाॅं, ओय टेमी केर डोड़सऽ सँ तऽ चारि दिन पहिलेसँ खून सुूखल रऽहै। जे केना कए कऽ दगथिन हम तऽ अपना दगिहा कनि आरामे से दगिहा किया तऽ हमर विध। करी हमर बहिने रही कर।
अच्छा।
हाॅं कनि आरामेसँ दगिहा हाॅंं लेकिन। हाॅं आ सेहो लोक कहैत छैं। त फोको तऽ हेबाके चाही ने तऽ फोका होय लए तऽ कनि जोरे सऽ दागह की। ताँ एहि लऽ कऽ हँ एहि लऽ कऽ हमरा तऽ। तीन चारि जगहमे हमरा तीन जगह फोका तुरते तुरत भए गेल रहय।
कहै छै तीन जगह शुभ होइय छैं।
शुभ होइत छै हाॅं चारि जगहमे कहैत छै तीन जगह होने चाही लेकिन हमरा तीनों जगह। फोका एखनो तक निशान एखनो निशान देखलहुँ ने तऽ देहके रोइयाँ ठाढ़ भए जाइया। बहुत डर। लागै छै हाॅं बहुत डर लागै छै इ सभ चीजसँ कोन कोन विध होइ छैं। अपना सबमे में की कहब। । लड़किये लए छैं हाॅं छेबे करै की। सभटा नियमो तऽ बेसी करय पड़ैत छैं अपनेसभकें ने आब ज़िन्दगी। इ भेल अहाॅं गौर पुजीयौं बियाह भेल तकर बाद हाॅं।
कोनो दिक्कत नहि छै बियाह काय लेलकैय के बात खत्म छैं।
बात खत्म छैं हाॅं गौर पुजियो मधुश्रावणी करियो बर्ते मे अपना सबके ब्राह्मणक बेटी। तीके तऽ आओर बेसी मिथिलाञ्चलमे तऽ एतेक विध व्यवहार छै ने जे की कहब। हॅं सभचीज विवाह भेल ओहि दिन सऽ। भए गेल शुरू हाॅं चतुर्थ। थी तऽ बिहेमे देखियौ ने बियहा दिन जे होइत छै होइते छै तकर बाद बुझयों। चलते रहैय छैय हाॅं दनहहियो रोज देख छी। देखियौ ने भोरके पहिने अहाँ गौर पुजियौ साँझके सबदिन महुहक करियौ खीर। । पलटैवाला। तहन हाॅं तहन। । हाॅं छेबे करै कि नहि दिक्कत नहि कहबै अहाँ एखन नहि भेल यै ने मोन बड लागै छैं इ सभ करयमें। ।
अच्छा लेकिन परेशानी बुझाइ छै सुनि कऽ।
हाॅं परेशानी तऽ कनिटा देखियौ प परेशानी केहन सुन्दर केना बड़ भेट जायत बड़ भेटै लए तऽ। तपस्या करैये परत नें अहाॅं के तपस्या तऽ माॅं पार्वतीयों। केलखिन रहऽ कतेक दिन तपस्या केलखिन रहऽ तब जाकऽ महादेव मिले हुनका।
हाॅं।
तऽ फेर हाॅं अहाँके से तऽ करबैये।
अहू कते तपस्या केने हेबैय तब ने हमर भैया मिलल।
मिलल हाॅं तपस्या तऽ तपस्या की हम सोलह सोम केलहुँ रहय जे अहाँके भैया भेटल हमरा। । हम ठीके कहैय छी ठीके कहैय छी हम पहिलुके शुरूए केलहुँ सोलस। सोम हमर यहा सब मास में हमर कथा भेल रहा। हम दुएटा सोम केलहुँ रहय तेसर। तोम दिन कनि मनि बात तात भेल, हमरा पापासँ, हमरा ससुर के,।
हू।
हाॅं, ओमे हमर डेटो तेट पड़ि गेल। बिहा के।
वाह।
हाॅं, पन्द्रे दिन मे डेट सब पड़ि गेलँ, पड़ल तऽ छह मासके बाद, मगर पड़ि गेल सबचीज तुरते, बुझियौ जे हमर कते कथा भए गेल, ताॅं हम कहलहुँ, जे सोलह सोमके फोल छीयैं।
ता। अहूँसोभ कलियो सोलह सोम, जल्दी- जल्दी भेट जायत, हमर सब के नन्दोईस, जल्दी जल्दी चैल आत।
नहि, एते जल्दी